हेलो की हाल छै की हाल छै ओ ताम हो अहाँके मैथिलीमे न बतियाइ हइ
बतआल त अपने बताओल जाइ
सभ ठीक छै अपन बतैयै ने की हाल हइ
हमरो ठीक छियै
खाना पीना भेलै
हँ खाना केना हो गेलै अपनेके बाल बच्चा कैसन हइ
बाल बच्चा सब ठीक छै रगर मेहराारू के हाल खबर बता तऽ य भाबीजी कैसा नहिथि
बिलकुल ठीक हइय अपन बतैय घरमे खाना पीना बनलै
सभ बनलैए अहाँ बतैयै ने अहाँ की करै छै
ब
केते रहै हइ बरा अवाज आबै छै समझ साठि होके बतियैै ने
आबाज जाइ छियैा
ह जाइ छीियै कचछी के शोर गुल होइ यै
नहि किछोक के न शोरगुल होइ हइ ओ प पंखा चलै हइ
ओ आओर बताइए ने केता की करै छै
खाना बनाबै छियै
ह
अपने की करै छियै
अभी घरे जायइते रही कखनी घूमे जायके प्लान न छै क अथी
न जाल छै कि घूमै केनहु जाइत छी कि चलल जाइत तऽ बतबै छियै केन जायल छियै
कह
कहाँ जायभी वहाँ चलल जाइ ह
सोचलेियै कि हम पटना पहिले चललै ओककर बाद हिमाचल लेह लद्दाख ईसभ घूमयके सपना हइ हमरो बहुते कतेक दिनसँ सोचै छियै
तऽ चल छ आइ कहिा चलाै छीिय आइ तू
अहाँ जथ जबे बोलियै तबे चललियै ओमे का हइ
अपने कहिय जाइ छियै
गर्मी एतेक पड़ै इसे महनामे सोचलियै निकल जाइ छै
गर्मीमे गर्मीमे जायल छीिय नीक छियै
न ना ठीक छियै ने गर्मीमे
लद्दाख मे उ ठणडी लगै छै
हँ बरफ गिरै छै पहाड़ी इलाका हतै कहतै बहुत आराम नहि मिलै छै रौआ बतैयै ने रौआ जायके क कऽ सोचै छै
अपने बतैयै तऽ अपनेके जरे जायल छियै हम
हँ तऽ चलियै ने हम सोचले रहियै कि मोटरसाइकिलसँ चलबै रोड ट्रिप करते है
ठीक छैिय तऽ साइकिल कहाँ से अबै छै अपना
मोटरसाइकिल कतऽ घरे हइ वहिसे चलल जैतियै की करबै रौहुआ बतै यह ने रहुआ अपन आओर सभ
सब नीक छैइ अपने अपने पढ़ाइ लिखाइ कैसे छियै कथिी करै छियै आवाज अबै छियै
न अभी तऽ बैठल हिये का करबै
कछु करै छियै क्या
हँ पंखा चलैयै ने ओहिी लग बैठलियै रौआ बतैयै ने रहुआ का करै छै
हम घूमै छियै अभी बात करै छियै अपने के पेमेंट अबै छियै घरे मे घुमे छी यी अभी
आ आओर ब बतयै न खाना पीना हो गेलै
खाना पीना हो गलै छी रात मे दही चूड़ा खायल छियै अपने के द दही चूड़ा नीक लगै छियै
हँ बहुत नीक लगै छै हम तऽ पहिले छ ए बजे जा कऽ दही चूड़ा खा लिती का करबै
दही चूड़ा नीक लगै छै काफी नीक लगै छै खाना खा के दही खान ख खाने की नीक छियै अपने बतैयै
हमर सभ ठीक हइ अपन बतैयै न अपन की करैय हिये
हमरो नीक छियै हमहु काम करै छियै
हेडफोन काम करै ही कथी काम
काम न ऐसे ही कछु बैठल छियै अभी बादमे करबै सब्जी उब्जी कटबै तऽ सब्जी बनबै तऽ खाइल जाइ अपने
हँ खा लेलियै का करबै खाना न खबै तऽ की करबै अयले घरे पंखा चलाबै छी अभी सुतल छियै हम
काफी आवाज अबै छियै
हँ पं खा चलै तऽ ओकरे आवाज आबै छियै
ज्यादा आवाज अबै छै अभि
ना आब ना अते पंखावा हो गलै
ओ सब नीक छियै
हँ सभ नीक छै
परिवारमे सभ निक छियै
हँ घर
हेलो
हँ बोलियै न
कहाँ चल जाइ छियै नेटवर्क न अबै छियै का
ना नेटवर्क छियै रौए न बोलै छियै
ना मो तेज वस बोलै छियै अपने ना बोलै छियै कुछो करै छियै का
न न नहि तती ने कि नके फलान उलाना है
न जबै छी गर्मी के छुट्टी भेलै तऽ अब जेबै कही चलल चलती तऽ चलल जतिियै घूम के अबैततिियै कहीसँ चल जेति घूमे कइ
अ
कहाँ जाल छै कहाँ घूमय जायल छियै
हम बोले न है कश्मी कश्मीर
लद्दाख जाइ छिय
हँ तऽ क कर
आवाज नहि अबै छैियै यही अपनेके
आ आाज न होै तऽ आबबै त
हँ अब अबै छी अच्छास से अबै छी आवाज
हँ हेडफ फोन लगा ले हेै हेडफोन लग ले ज कोन जाइ छ
ओ तऽ हेडफोन निकालि देबै छियै आवाज कटि जाइ छियै तऽ दिक्कत हो जतियै
आ
आओर बताऽ यह कुछो खेली ले कि न अभी
न ना खेलै गर्मीमे के खेलतै आओर बतैए ने रहु यहाँ फेमस कोनो बहुत अच्छा पूजा उजा जेन होतेु गाँवमे सुन्दर लागे ह हमनी यहाँ तऽ छठ पूजा बहुत जादा सुन्दर है
न हमनिो यहाँ छठि पूजा काबिल नीक लगै छी अपने देखले छी छठि पूजा
आ
हँ अपनेके घर कहाँ छी
हमर घर तऽ बिहारेमे अथिै इध चं्पारण जिला उ रही
ओ अपनेके चम्पारण जिलिला घर छियै
हँ
हम तऽ समस्तीपुरसँ बोलै छी
आ बोलै हतिियै कि तऽ बहुत मोन लागै हतिियै गर्मी बहुत पड़ै होतिियै घाम कथ बहुत जोरसँ ने बहुतै
हँ ओन्ने गाम भी गाम पड़ै छी काफी गर्मी लगै छी एने काफी धूप हो काफी धूप हइ तऽ अपने आम उम खयल है कि नहि आमके सीजन बात तऽ आम खयलहु कम
आम के सीजन तऽ हले अथ ह लेकिन क आी तूफान बहुत न एऐलै ह क गो गाछ वृक्ष गिरा देलै आीमे का करबै
हँ काफी काफी काफी के तऽ गाछी काफी गिर गेले छै काफी नुकसान हो गेले छै काफी आम गिर गेले छी
हँ बहुत हो गेल क्या करबै
ओ ओहिस कण तऽ आके द बढ़ गेल छियै
अ्छा रौआ आम खलियै कि नहि अभी कतै
कथी आम खैलियै यऽ काफी नीक लगै छै काफी मीट मीट लगैत छै अपने न खलियै य
आ लीची खइलिय द कि ने ल लीची के सीजन मे लीची खााय रहती है कि न
न लीची खाइलियै न लीची काफी नीक लगे छै अपने अपने के जरे खले छी ल
ह
उह खाए लै छियै अभी
ह
आ अपने आम न खा लियै या
न खली लेकिन हमरा आम बहुत अच्छा लागे
हँ जर्दामे काफी नीक लगै छियै अपने खाए लै छियै
आ
ओ कहिया चले हय घूमे कहिया जाल जाइ अपने
हँ बहुत गया तब तब तक वाल्मीकीिनगर चला जेती है
हँ चलल रहती कब चलल जेतीै अपने
सोचलीै य कि पैसो आ जातै य महीना मे चल ल
गाड़िए खराब हो गेल छियै नहि तऽ हम घूमि कऽ चल आयल गेलायल छीियै हम घूमे गेल छियै तऽ गाड़िए खराब हो गेलै छी तऽ नहि गेलियै अपने बात हे अपने घुमले छीिय कि न
न वाल्मीकी नगर अभी एको बेर न घुमले छीियै अ
आ जाइत रहलियै घूमय जाइत छियै लेकिन गाड़ी खराब हो गेलै सुखे न गेलियै छी घरे आ गेलियै
हँ बोललेते कि खाना खाायके तैय टाइम होय गेलै आब तनी खाके तब बात करतै
हँ खान ल पल अइ खाना बना लेलो ठ ब
बकी सब नीक छै ने
हँ बाँकी सभ नीक छैिय अपने नीक छियै ने
ठीक